हेलो हेलो
ओ
हेलो
हेलो
हँ हेलो
हँ ठीक छियै
ठीक छी
हम ठीक छी
आर खाइना पीना सब खेललहु
हँ एखने खेलियै हन
कथी सब खेलियै
दालि भात तरकारी चोखा दही
अच्छा आओर मैय सब ठीक छथि ने
हँ मैया ठीक छै
ह आऔर कहियौ तखन की सब भ रहल छै
कहाँ किछो भेलै भोरे भोर आयल छलै छोटका के कल बुढ़िया मैया सङ्गे बुढ़िया मैया के गेल छलै दै ले फोन उनक तबियत आब कनि खराब दो साल तकहोग हमको आब
हू
हुनके गेल छलियै फोन दिय तऽ पूछै छलखिन गाछी सब बारेमे इगाछी सब जाय छिये देखे ले उएह गाछी सब नहि बुझलियै ओ अपन हुनकर ज जवान जखन छलखिन ओ तखन ठण्डी रहै गर्मी रहै हवा बसायत
हमरो सबके जे एगो मैया छलखिन बुढ़िया
हू
तऽ एखन जेना आमसभके टाइम नहि यऽ
हँ हँ
तऽ हमसभ छलियै छोटे छोटे बच्चा रहियै मैया सब तऽ बूढ़ भऽ गेल छलखिन तऽ बूढ़ सूढ़ के त तऽ कनि जाय मे लोक के डर होइत रहै छै रस्ता पेड़ खैस पड़तै कि गिर जेतै चोटे आब जेतै
हू
तऽ हमरा तऽ सभ अपन हमरसभके माँ बाबासभ संगमे कहै छलखिन जाय लेलए तऽ हमसभ जाइ छलियनि आम नहि पहिले आब तऽ लोकके देखै छियै ओगर बाह लगा दै छै कलममे लेकिन पहिले जे रहै से सब हँ पहिले सब गाछी गाछी त अपने सब रहैत छलखिन मैया सब सब अपन उगरै छलखिन मचान बनल रहै छलै मचान लोक अपन बैठए दू चैर बोतल के अपन पाइन हँ
हम हमरो मैय सब अपन तहन बड़ ओगरे छलै गाछी के भरि दिन भोरे से बैसल रहे छलै गाछी मे हमहूँसभ जाइयै कखनो कखनो तऽ आमसभ खसै खूब हवामे तब मचान सब हमरो सबके बहएल भरि दिन मैया अपन बैसलै रहै ओगरैत रहै ककरो टप तप नहि दै छलै गाछी मे आम सब खसल बैसके खाय छै गाछि मे
हँ तऽ हमहुँ सब जाय छलहुँ अपन दू चारि गो बोतल मे पानि अपन लऽ लै छलहुँ आ आम सभ तऽ बम्बई आम कते खसैत रहैया गाछ लागि जाइ छै तऽ तऽ बम्बई आमके हमरा सबके गाछ रहै गाछ जाय कि लागि जाय आ कि ओ ढब ढब आम भरि दिन खसैत रहै हमर मैया तेहन बदमाश छलखिन जे एगो नहि ककरो दोसर के कलम मे आबऽ दै छलखिन आम लेबऽ दै छलखिन अपने बुढ़िया बैठल रहै छलखिन भरि दिन आ खसै तऽ उठाए कऽ आनि लै छलखिन अपनो खाइ छलखिन हमरो सभके दै छलखिन खााय लए आ हमसभ अपन शौख से बच्चा सब के जे देखियै दोसर दोसर कलम मे सबके कलमे गाछीमे खाना खाइत गाछी कलममे लोक खाइ छै तऽ कतेक नीक लागै छै सभके संगे ओ तऽ हावा बहैत रहल म मचान पर बैठि कऽ खैयौ तऽ बड्ड नीक लागत किछो खेबै तऽ नूनो तेल खेबै तऽ बड्ड नीक लागत त हम सब अपन सभके देखैत रहै छलियै खाइत हमरो सबके मोन होइत छले आ हवा तऽ तेहने रहै ओहिमे खूब बुझियौ बाउल माटि सब उड़ैए अपन तैयो हमस अपन माँ से अपन खाना माग ले छलियै आ बाटी मे लऽ जाक हमसब गाछि मे बैठ के खेबो करिये खानो अपन ओते बाटी ताटी फेर धोइ दै छलियै ओते फेर कनी निंन्द आबैत त सुइतो रहै छलियै तऽ साँझ जखन पड़ै
तखन हमर मैया साँझके अन्हार भऽ जाइ तखन हमर मैया आबै छलै तखन हमहहुँ सब मैयाँ संगे अबिये फेर हम मैया कनि खा पी लए आ फेर कहियो कहियो तऽ गाछिएमे लोक सुतबो करै एम्हर हमर मैया रहै छलखिन और जे मैयके संगी सभ रहै छलै सभ गाछे गाछे सभ बुढ़ियास सभ बुढ़वाभ सब तो अपन जगह पर सुतलियै डरो तोर नहि होइ छै लोकके पहिले आब के लोकके देखै छ घर से निकले मे डर होइ छै लोक गाछी कलम मे की सुतत
हँ
हँ कहियौ तखन की कहै छलहुं
सुने छी कि सबाति राति बिराति मे दलाने प्रसुित रहै
हँं यौ हमरो सबके दलान पर माल जाल रहै छलै बड गाय रहे महीष रहे पहिले तऽ लो बरद सब राखे खेत सब जोताय बरदे सऽ तऽ बरद सब रहै छलै दलान पर तऽ हमर सबके बाबा अ जे छथिन बुढ़बा बाबा से ओते सुते छल खिन दलाने और उ सब घर तर मे नहि सुते छलखिन अपन वरद सभके माल जालके लोक देखै पहिने कते लोक क खेत पथार मे कुसियार सब होइ छलए
हँ हँ
आब
इ मिल सब पेहिले जाइ छलै बेचे लए सब
ह आब तऽ लोकके देखै छियै जे एगो चौड़चन होइ छै आ कि एगो देवउठाउन एकासी होइ छै अपना सबके तऽ एहि सबमे छठि मस हम तऽ कुसियार हेबे करै छै पाबनिमे डालीपर तऽ लोक मार्केट में ताके छै त आब बाजार मे लोक क भेटबो नहि करे छै आ जों भेट टल त बीस रुपे चालीस रुपे आ पहिले बुझियै हमर सभके खेतमे कते कते कुशियार रहै हमसभ तोड़ि तोड़ि क आनिलियै बा चोराइयौ लोको सब अपन तोड़ क खूब खाय हमहु सब खूब खाइये कुशियार आ जखन कटाइ त फेर हमसभ खेत पर देखियए कि ज जोन बोन सब कहीं ल क त नहि ने चलि जाइ छै ओ गड़िये खेत क मकई के टाइम होइ त मकई मे बैठिये जो ह देखियेग दोसरोमे सँ मक्कइ खेत सभमे ओरहा सभ कतेक नीक लागैए खाायमे त दोसरो के खेत मे देखियै मक्कई सब अपन तोड़ क आनि ली आ पका क ओरहा खइयै हमसब आब त देखियो ए मकई के लोक के अथियो ओरहो खाय ल लोक के शौख लागे छै बाजार मे त भेटैत छै लेकिन बुढ़हायल बुढ़ायल भेटैत छै
हँ आब त मकई सब देखनाइयो बड़ मुश्किल भ‌ गेलै हेन कतहु मकइ देखा छै सब सुुगर सब कोइ डर से कोई मकइ रो रोपनाइे छोड़ि देलकै ह
हँ आ बाजारसँ कीन क अनियौ त ओकरा पकैयौ त ओ जुएल द दै छै बुढ़बा बला ओकर ओते खायइ मे नय निकला ओ जे गाछ से लोक अपने तोड़े दूधगर दुधगर बैल रहै तकरा पकबै खिजा खिजा मीठ मीठ लागे खाायमे ताहिमे कनि नून सब हमस छीट दै छलियै ओ और लागे सुंदर खााय मे आब तबुझियो लोक के शौख सेहनता होइ छै खाय ल सभ
ब जमाना बदैल गेले हन लोकग सब आब नहि ते ब अछि
पहिले हमसभ जइयै हमर सभके बाबा जाइ छलखिन मिल पर मिल नहि होइया गुड़ के कुसियारके जतय मिल चिन्नी सब को गुड़ सब
ह
भ आब त मिलोसभ अपनासभ ओम्हर नहि आए बन्द कऽ देलक हन सरकार एखन नहि आए तैँ लोक कुसियार तुसियार केनाइ बन्द क देलखिन नहि ते पहिले हमरा सबके इमहर बैगनी गांव एगो पकड़ााय छैन तै गांव में मील रहनि ताहिपर हमर सभके बाबा एक एक अथी टेलर दू दू टेलर कुशियार लदाय जाय पन्द्रह बीस लीटरवला नहि डिब्बा होइए रिफाइनसभवला
हँ हँ
से पन्द्रहियि लीटर वला डिब्बालै छै छले ओहिमें कुसियार के एको अथी कुसियार के रस आबे त अपनो पिय जेकरा नहि खेत मे होइ छले तकरा सबके बेनोजाय ओ रस अपन कुसियारके कुसियार होय पाइके पाइ होय लोक खूब खेबो करे खूब रसो पियाए आ ओकर पत्ती होइ छलै पात तकरा लोकोग अपन खेत में सुखा दै त लोक आब गैस त देख से छिय कते महग छै आ कते दिक्क दिक्कत से लोकके भेटै छै आ पहिले के गैस चूल्हा त हम सभ नहि हँ
हँ पहिले तऽ सभ चूल्हे परर कऽ लैत छलै अपन चूल्हा लेलक कोइठा नहि तऽ राहैड़ चड़बै जारैन चड़बै
हँ पहिले तऽ हमसभ गैस त बुझबो नहि करियै की होइ छै नहि होइ छै ई गैस हमस तऽ नहि देखने रहियै गैस तऽ हमसभ तऽ ओना छोट रहियै हमर मम्मी सभक सबक देखियै धान उसनाइ खेनाइ बोनाइ तऽ उएह पत्तीपर से अपन लोक चूल्हापर खूब अपन पतीक ताउओ बड्ड रहिते तुरन्तेमे खाना सब बनि जैय आ धान सभ उसनाइ है तऽ हमसभ तऽ बच्चा रहियै हमरा सभके तऽ उसनाल नहि हुए लेकिन कनि कनिकेँ दै छलै छिट्टा सभमे भरि भरि कऽ तऽ अपन उठा उठै कऽ माथ पर के छत पर पहुंचा दिय सुखबै लऽ अपन उएह सभ सुखाय पथारसभ खूब होय आब तऽ लोक कऽ देखियो कुसियारो खाय लऽ सेहनता लागै या आ मकई कऽ बैल तऽ देखतो ने छियै जे खायब आब बेय बाजार मे खाय छी तऽ ओ नहि मोन नहि मानै यऽ जुआल जुआल ओरहा रहै छै ओ नहि नीक लागैए
पहिले तऽ लोक पेचकच लऽ कऽ भरि दिन मक्कइके छिलैत रहै ओदारैत रहै मकैय केँ अपन लऽ लऽ कऽ उ भरि दिन उ अपन उदारि उदारि कऽ निकैलताह सभ दिनो दिन दिन तक टालक टाल लगा दै छलै उखाइर
हँ यौ हमरो सबके घरमे तते मकई होय नऽ जे सब अपन ओना तो ओते एक गोटा बुते दू गोटा बुते तो ओदैर तै नहि
हँ पूरा घरक लोकसभ घरक लोकसभ मिल जाय तखन ओदारे
हँ सब क सब पढ़ै तऽ हमर अपन एगो बाबा छलखिन मास्टर तऽ ओ खेती तेती नहि करै छलखिन आ हमर अपन बाबा तऽ खेती पथारी करै छलखिन तऽ लोक की करै कहै क जे जे जतेक बालि छोड़ेतै ने तऽ ओकरा हम चीनी आनि देब ओकरा हम चेपत्ती आनि देबै तऽ एना मऽ बाजी लगै सब अपन नेहा कऽ राखै कात मऽ आ हमहूँसभ छोड़ैैये हम सब तऽ ओतेक नहि हुए एक धारी कऽ सब चक्कू सँ ओदारि लेय आ राइत राइत तऽ दिन दिन कऽ साँझ के दुपहर के सब दस गो पंन्द्रह गो खूब हँसी मजाक हाहा हिही होइ यऽ अपन सभ बैल छोड़बै य हँ हमरा सब बुते तऽ नहि होय छै छोड़ल हँ गपो करय अपन हाँ हाँ ही ही जे होइ छै देखियौ तेय नऽ लोकके पहिलेमे बड्ड नीक लागै पहिलेके बाते अलग रहै आ हाँ हाँ ही ही करे हमसभ तऽ छोट रहियै हमरा सब कऽ तऽ नहि होइ छलै ओदारल तोदारल तऽ हमस अपन की करै लोक के नेरहे अपन चोरालो अपन चोरा चोरा अपना लग राखलहुँं जे हमरो सबके पाइ देत सब तऽ बुझै जाय हमरा सबके तऽ ओदा छोड़ैये एको गो नहि आ नेरहा एते